हेलो हँ की हाल चाल
ठीक छैय अहाँ अपन कहियौ ठीक छी
हँ हमहूँ सब ठीक छी खाना पीना भऽ गेल
हँ नै आइ तऽ शुक्र अइ शुक्र करै छी तऽ आइ केना खाना पीना खाएब
अच्छा शुकर करै छीयै अहाँसब
हँ हमसब शुकर शुकरमे तऽ बड्ड भऽ जाइ छैय खट्टा के नियम
हँ सुनलौ हे जे शुकर मे बहुते नियम टियम नियम छैय ए मे बहुते नेम टेम करऽ पड़ै छैय छैय
हँ से तऽ बहुते करऽ पड़ै छै आ अहाँ सबके खाना पीना भऽ गेल
हँ हमसब तऽ खेलौं गेल छलौं भोरे ट्यूशन ट्यूशन स एलौं तऽ खाना उना बनेलौं खाना उना बनाकऽ तकर बाद स खाना खेलिए हम सुतल छली ताबेत मे अहाँके फोन आयल कहू की सब करै छी
हमूँ कहलियै कनी बैसल छीयै तऽ कनी बाते कऽ लै छियनि
हँं बड नीक केलौं या इ सब ठीक देखियौ हालो चाल पूछनाए कनी ठीके बात छैय कोनो खराप
हँ सबकिछ पुछनाइ आब तऽ अमरा सबके कनि तऽ अपना सबके कनि दिनका बाद आब त दुर्गो पूजा एत
हँ ओ तऽ अबल जाय या बहुते करीब चैल आयल दुर्गो पूजा अहु सब दसो उपास करै छीयै की
हँ दुर्गा पूजा मे तऽ सब सहै छथिन न
ओ अहाँसब तऽ पाठ करैत हैब हुनकर
हँ पाठ आरती आ जंयत्रीयो घर म खसै छैय न दुर्गा पूजा मे बड्ड काज भ जाइ छैय न एक दिन तऽ फे
बुझलिय बुझै छियै की कहलबै
एक दिन पहिने नहा नह ओहो मे अरबा अरबैन खाऊ के प्याज लहसुन नै खाउ न
तऽ दुर्गा पूजा स जेनाकि काल्हि जयन्ती बैठते तऽ एक के जेना आई भने लहसुन प्याज बारैत हेबै
हँ एक दिन पहिने बारलौ माथा से नहेलौ अरबा अरबैन सभ खेलौ आ फेर दुर्गा आ दुर्गा पूजा मे तऽ जयन्ती सब खसै छै घर मे भगवती सब छथि भगवान सब बनै छै ओहिमे तऽ भरि दिन तऽ दुर्गा पूजा मे लोक कामे भऽ जाइ छै फेर मंडिलो पर जाउ पूजा करै ला फेर आरती सब करै लए
दुर्गा पुजामे न बहुत काम भऽ जाइ छै जेनाकि जे ओ पास करै छै हालकि तऽ ओइ मऽ हुनका तऽ आओर काम भऽ जाइ छै ई तऽ भैर दिन उपास मऽ रहू फिर दीप बनाउ बतिहर बना कऽ हुनकर सजा कऽ फिर जाउ मंदिर प्रसाद चढ़ाउ साँझ दियऔन हँ तऽ इ सब केँ बहुत काम भऽ जाय छै उपास करै छै तऽ आ इहो मे बहुते नेम कर नेमटेम करऽ पड़े छै
हँ बहुते आ केहन तऽ कहै छै आ इहो भऽ जाय छै नऽ आरतीयो मऽ जाउ नऽ दूर साँझ कऽ देखबै लऽ जाउ बड्ड भऽ जाइ छै
फिर राइतो कऽ जाइ छियै आरतीमे
हँ आरती मऽ गेलै आ
अहाँ सभ केँ मतलब लगे मे आर दुर्गा पूजा होइत अछि होइत अछि की
हमरा सब केँ तऽ दुनू ठूम - दू ठुम होइ छै एगो महादेव मंदिर छथिन तेतऽ एगो दुर्गा स्थान भटसिमैर कऽ तऽ ओतय दुनू ठूम भेल तऽ दुनू ठूम गेलहुँ एक ठूम तऽ भोरे महादेव मन्दिर तऽ लोक पूजा करैत लऽ जाइते छथिन आ एक बेर दुर्गा मंदिर साँझ दैय लऽ गेलैहुँ
अच्छा तऽ ठीक है तऽ लग मे तऽ सब रोज - हर रोज जाइत हैब साँझ कऽ आरती करै आरती देख
हँ - हँ हर रोज गेलहुँ आरती देखे लऽ फेर साँझ मऽ साँझ दै लऽ दीप टेमी सब ओरएलहुँं माइट कऽ दीप सब बनेलहुॅं आ तकर बाद जा कऽ गेलहुँ
हमरा आरकेँ ई है नऽ हमरा आरकेँ दूर परै छै तऽ हमसब राइत कऽ तऽ नय जेय पावैय छी आ दिन साँझे कऽ साँझ दै लेऽ गेलहुॅं ने तब दर्शनो कैर लेलहुँ साँझो दऽ देलहुॅं जे भी पूजा पाठ करलहुँ से कैर लेलहुँ फेर कनि मेला घुइर लेलहुँ राइत तऽ कहियो नय जाइ छी हमसभ
हन हमसभ तऽ जाइ छी आ मेला मऽ कते भीड़ रहै छै दुर्गा पजा मऽ लोक दुर्गा पूजा मे लोक एते काजे भऽ जाइ छै नऽ लोक थाइके जाइ छै
हँ से तऽ होइ छै दुर्गा पूजामे अहाँकेँ भीड़ ऐ लेल भऽ जाइ छै कि दुर्गा पूजा मे अहाँकेँ बाहरो केँ आदमी सब अबै छै दुर्गा पूजा देखै लेल आ अपना घ - गाँव घर केँ आब दुर्गा पूजा कतेक नीक लागैत
ताहिमे अपना सबके मिथिलांचल सब कऽ दुर्गापूजा बड्ड नीक
हँ अपना - अपना आर केँ दुर्गा पूजामे नऽ अपना आर केँ दुर्गा पूजा मे नऽ प्रोग्राम जे रखाय छै मैथिली साहेब केँ के
हँ गीत सब मै भगवान सब बला गीत भगवान भगवती सबवला गीत विद्यापति सबवाल से सब कहै छै तऽ आर नीक लागैत रहै छै आ कीर्तनो होइ छै साँझ कऽ कनि काल बैस कऽ किर्तन सभ केलक
ओते भऽ जाय छै नऽ तैय दुआरे बड्ड नीक लागे छै आ उम्हर अपना सब दिसन माटि कऽ ब - दुर्गा जी बनै छथिन आ अन्तः - अन्तः तऽ माटिकेँ दुर्गा जी नय बनै छथिन अन्तः तऽ बाहर सममे ई रहै छै भगवान रहै छै ओतऽ जा कऽ करू अपना सब बड्ड भऽ जाइ छै आ निका आ तैय मे मेला - मेलो बड्ड लागल रहैत छै मेलामे तऽ सामान सब एते सामान सब लिय किछ पूछे कऽ नय
बहुते सामान सब बिकाइत रहे छै दुर्गा पूजा
दुर्गा पूजा तऽ प्रसिद्ध छै अपना सभ कऽ दस दिन का होइ छै
हँ दस दिन का पूजा भेलैया ओई मे केते नीक लागत रह छै आ सब भगवान बनल रहय छै सब भगवान जेनाकि हालांकि नैहरा आबै छथिन सब माता रानी सएह न
हँ फेर दस दिनका बाद भइस जाइ छथिन
हँ भैस जाइ छथिन।
बनलथि नन्दी जी बनलथि महादेव बनलथि गौरी बनलथि सरस्वती जी बनलथि दुर्गा जी बनलथि महि सा सुर सब बनल राक्षस सब क जे दुर्गा जी वध करे छथिन सेहो सब बनै छै छथि सबटा मैटे के बनै छथिन
हँ जेनाकि अपना के ई दुर्गा पूजा मे तऽ मैटे के बने अछि अपना जेनाकि भटसिम अथी भटसिमर दुर्गा पूजा भेल आ आर आगे होइ छै तऽ ओ ओतऽ तऽ मैटे के बनै छै आ जेनाकि अपना आर के अपना आर के मिथिला मे तऽ राजनगर मे पत्थर के म मूर्ति छथिन विष अत हँ स्थापना केने छथि
हँ ओ तऽ दुर्गा जी हँ नौलखा मंदिर छथिन आ हो जाइ छै न दुर्गा पूजा मे जे खरना कऽ कऽ दुर्गा जी के सतमी दिन खरना केलथि ओ हम तऽ ए खीरे खेलथि आ फल फूल खेलथि
हँ तऽ जे जेना खोंइछ भरै छथिन उएह ने खरना करै छथि
आ एगो आबे छै अलग खरना वला खोंइछ तऽ ओहिना भरे छथिन खोज तऽ अष्टमी नवमी दिन खोइछ भरल जाइ छै ने आ एगो आबै छय जेना ओहिमे जितियामे करै छै ने ओइमे छठि मे खरना कऽ कऽ व्रत
हूं
इहोमे छै खरना करू सतमी दिन अष्टमी दिन राति आ दिन किछ नय पानि पीबू आ फेर नवमी दिन कुमारि बट कुमारि सब खुआ दियौ आ जिनका छागर देबाक रहैत छै हमरा सभ गांव मे छागरो पड़ै छै
अच्छा बलि प्रदान जेका कहै छै
हँ जे बलि प्रदान जे दय छै न से बली प्रदान पड़ि गेल तकर बाद ओ सिंन्दूर लगा लिय तकर बाद जाक कऽ खाना खा लिअ से एगो ख अपना सब के खोइछो भरवै छै खोइछो मे बड नियम होय छै नवका साड़ी पहिरु सबकीछ करु आ फेर खोइछ कऽ सामान तामान सब लिअ सभकिछे भऽ जाइ छै टिकली सिन्दूर आलता पैरंगा मेहदी हाथ मे मेहदियो लगा क खोंइछ भड़य छै ने सब
हँ हँ सब अपना अपना आप क जेनाकि कोइ सुहागन औरत खोइछ भरै छथि तऽ सोहागनके सोलहो श्रींगार होय छथिन आ जेनाहिते सोलहो श्रृंगार अपने करैत छथिन ओनाहिते सोलहो श्रृंगार मातो रानीके दैत छथिन छथिन ओसभ
हँ मातो रानी के सब कीछे मिला कऽ केहन तऽ कहै छै दै छै न
हँ
सब कीछ चूड़ी लहठी सेहो सब तकर बाद चुन्दरी दियौ फेर नारियल तऽ प्रसिद्धे छै नारियल बीना तऽ खोंइछ अधूरे रहि जाइ छै
हँ नारियल बिना तऽ अधूरे रहबे करता कियाकि खोंइछ मे तऽ वएह त छै छै एकटा जे वएह फल पड़ै छै
नारियल शुद्ध होइ छै न अपना सभक ना बिना दऽ आ चूड़ी लहठी सिन्दूर टिकली पैररंगा अलता सबकिछ दियौ दखन लाल कपड़ा मे केते आदमी भरै छथिन केते साड़ी मे भरै छथिन आ केते चुन्दरी मे भरलथि जिनका जेहन श्रधा रहै छनि ओहन अनुसार भरै छथिन खोइछ फेर दक्षिणा देलथि तऽ अष्टमीयो अष्टमियो दिन भरायल जिनका मोन हएतै तिनका नओमियो दिन भरायल आ ओ खोंइछ दसमी दिन मादा के विसर्जन भए जाय छनि तकर बाद जाके खोंइछ देय छथिन सबक जे लै छथिन तऽ हुनका दक्षिणा दऽ दियऔन आ खोइछ लऽ लिअ आ जे नै लय छथि आ जे नै लै छथिन तऽ ओ खोंइछ राखि लै छथिन आ कुमारि सब खाय छै तऽ ओएह क सामान सब कुमारि कऽ दऽ दै छथिन ओतऽ दुर्गास्थानमे कुमारि खाइ छै न
हँ दुर्गा स्थानमे कुमारि खिआबै छथिन जेनाकि कुवारि लड़कीके खिआब खियाबै जे छथिन एक लेखे माथे माते के स्वरूप के खिलाबै छथिन न तऽ दही चूड़ा चीनी ई सब खिलाबै छथिन न
लड्डू रसगुल्ला जिनका जेहन सध्दा हँ नानी एगारह साल से पहिने कुमारिक के खुआवे छथिन छोटे छोटे कन्य भेलनि तिनके तिनका चुंदरी सब देलौ तकर बाद जाक पेरंगा आलता सब देलौ जे लोक सब नै लऽ जाय छथिन तिनकर खोछ बैच जाइ छै ओएह बला साड़ी देलौ कुमारि क कपड़ा देलौ गमछा सब देलौ सब दै छथिन तै न घरो मे खुएलहुँ तऽ कपड़ा लता दै छथिन न कुमारी के दै
हँ सबके दै छै सैगतर दै छथिन
किछ दै छथिन रुपेया आ विसर्जन दिन खोइछ दऽ दै छथिन
हँ
मैया के विसर्जन दिन तऽ बड भीड़ भऽ जाइ छनि तखन मैया भसै लए जाइ छथिन दस दिन नैरा लै लए आबै छथिन दस दिनका बाद भैस जाइ छथिन पोखरिमे न ओ दिन तऽ बड्ड भीड़ रहत सब समान सब आ जखन ट्रेक्टर प लऽ जाइ छथिन तखन तऽ आरो भीड़ सबक
बहुत भीड़ भऽ जाइ छै जहिया भसै छथिन तहिया बाप रे मेला मे तऽ सस ससरै के जगह नै रहै छै
एते भीड़ रहय छै सबके जाद तर आइ काल्हि मे भऽ गेलै हँ फोटो के सिस्टम
हँ फोटो खींचै लऽ सब जे पहुँचे जे छथि न आब तऽ नै खीचऽ दै छै
जादा तऽ आब फोटोए दुआरे भीड़ रहिते छै सब कहै छै हम फोटो घिचाब तऽ हम घिचाब
हँ हँ वएह के लेल भीड़ हेबे
आ बड्ड भीड़ भऽ जाइ छै एते भीड़ किछु पूछय के नै
हँ बहुते भीड़ भऽ जाइ छै
ति घर म तारानी बहुत से सब अगरबती देख लेकिन सबके वला अगरबत्ती नै लै छथिन जे माता रहथीन जैड़ तरिने जा थीन
हँ सुनने छलियनि जे एक बेर आगि लागि गेल छलखिन माता के चुन्दरी मे
अरबत्ती सब दै छै ने तऽ बहुते अगरबती भऽ जाइ छै ने ट्रैक्टर पर अगरबती नै होइत रहै छै गेल तैं सबके कहे छथिन कि अहाँ अगरबत्ती देखा दियौ अहाँ अपना घर मे तुलसी चोरा बजरंगबली सब घर मे रहै छै
हँ सब एकटा देखियो फोटो केँ अथी जे माता केँ प्रतिमा फोटो सब केँ घर मे रहै छै तऽ ओ फोटो पर दिखा दियौ अपन अगरबत्ती और तऽ मन्दिरोमे देखा दियौ सभ भऽ भऽ सकै छै हूँ
तकर बाद जा कऽ भऽ गेलै आ फेर जातरा मे फेर जाय छथिन पोखर पोखर में सबगोटा चार पांच आदमी सब मिल कऽ विस विसर्जन केलथि सबगोटा पकड़ कऽ कतै नाव रहै छै तऽ नावो पर कनी काल चारू भाग घुमा दय छथिन
अच्छा ओ जे झिझिया खेलाइत छै नावए पर धऽ कऽ न दुर्गा जी कऽ लऽ कऽ
दुर्गा जी कऽ नाव लो पर तऽ चारू भाग नाव पर घुमा दै छथिन
अच्छा
जे देखे मे निका बड भीड़ रहै छै ओतौ जतय पोखर पर भसै छै तऽ ओतो एगो मंदिल छै ने तऽ महादेव कऽ मंदिल छैनि जोग मंडली पोखर पर
अच्छ ओ तऽ
हँ ओतो महादेव के मंदिर छैन ओतौ बड्ड भीड़ रहय छै नाव पर घूमे लैत पीहिलैथ तकर बाद माताजी कऽ पांच छओ आदमी मिल कऽ विसर्जन कैलेथ
अच्छा
आ विसर्जन केला कऽ बाद तखन ट्रैेक्टर पर लऽ कऽ हुनकर जे रहै छैन तकथा सब फेर उह फोटो लग एगो फोटो लगा दय छथिन ने फोटो लग पूजो हेतै न सभ दिन आरती साँझ कऽ आरती भेल पूजा भेल ओ माता रानी भस गेलखिन तैयो तऽ ओ तऽ प्रतिमा रहियए गेलखिन न फोटो
हँ हुनकर तऽ प्रतिमाक फोटो हुनका प्रतिमाक पूजा तऽ सभ हर रोज होइ छैथ
आब रोज हेतै
हँ
परम्परा जे आबि गेलै है सेहा सेहे सब भेल तकर बाद जाके विसर्जन भेले तखन लोक सब आयल अपन गोर सब लाग कऽ तखन दस दिन मे तऽ लोको सब थाकले रहैया आराम सऽ सुतल
पूरा जब जे भ भज जाय छथिन माता रानी तऽ कते सन्नाटक छा जाय छै
सबटा सनाटा सनाटा वला गीतो लगा दै छै न
हँ विसर्जन केँ गीत जे लगा दै छै तऽ कतेक जेनाकि होय छै की से कतेक अथी भए गेले या पूरा सुनसान जगह भऽ जाय छै ओ मंदिर ओ अथी जगह